हेलो
हँ कनियाँ की हाल चाल अय?
हेलो हेलो ठीक छैन। गोर लागै छियैन
खूब सोहागवती पुत्रवती रहु की भेल? हम ठीक छी।
नै कुछो पैर में दर्द भै रहल छै।
किया दर्द होइए
पता नै अचानकेँ दर्द उठि जाइ छै हमरा पैर में।
डॉक्टर केँ नै देखेलियै
हँ डॉक्टर देख फेर एक बोझा गोली दै दय मे
दवाइ नै
एक थैला गो हँ दबाइ खाइ छीयै जे हरका पिरका नील
दवाइ खाइ छियै तऽ आराम भै जाइय
सभ हँ दबाइ खाइ छीयै तऽ आराम भै जाइ य आठ दिन तक निश्चित रहय छीयै। आ तकर बाद फेर स ओ उ भै जाइ छै।
अ
अपनो सब बढ़ियाँ यऽ
हँ भाईजी तऽ रैब रहत हऽ हऽ तीने बजे आल
खेलकीन खना
रैब कऽ तऽ टिपिन नै न लए जाय छथिन।
हेलो
नै नै खाना खेलखिन हँ हँ आइबक खाना खेलखिन
अहाँ खाना खेल कऽ तकर बाद अपन दाढ़ी ताढ़ी बनेलक रैव दिन कऽ अपन आब एखन फ्री छैय साँझ कऽ
से कतौ जाय रहथिन कि दाढ़ी बनेलखिन आइ आइ की बात छैय दुनू भाय फोन हँ हम कहलियै दुनू भाय फोन कय कऽ पुछले हेतय आइ छोटको भाय दाढ़ी बनेलकै बड़ को भाय दाढ़ी बनेलकै की बात छियै
हँ नै नै रैव रहै न हिनका रैबे कऽ न आधा दिन केँ छुट्टी होय छै
आर कहियो ओतऽ कहिया जेबै नैहरा कहिया जेबै
काल्हि काल्हि देखै छियै काल्हि जेबै नैहरा तऽ हमर लगे मे
एबै कहिया
फेर घुरबै शुक कर सेंटर एकटा टिकट छैय बृहस्पैत के खतम हेतै तऽ शुकर बुध
हँऽ
अहिठां तऽ नैहरा लगे मे छैय गाँव मे ने छैय दूर नैहरा
हँ देखियौ ने सोचै रहियै जे भगवानके पूजा देबै तऽ तहन भोरे भोर उ वैदिक पण्डीजीसँ गप्प केलियै तऽ ओ कहलखिन नहि हमरा कॉलेज जानाय यऽ कॉपी जाँचके एखन ड्यूटी चलै छैय तऽ पण्डीजी नहि मानलखिन आ भगवत तीयो घर मे रहै पाँच टा ब्राह्मण कुमारि खुआबय के नहि नहि हुनका
हुनको सरकारी अच्छ तब तऽ इम्हरो से हाथ मारै छथिन्ह ओम्हरो से हाथ मारै छथिन्ह
हँ आ भगवतियो घरमे रहै पाँच टा ब्राह्मण कुमारि--खुआबैके
नहि
ओ नहि पाठो ने करैतियै तऽ वैह पण्डियो जी नहि छथिन्ह तऽ कहलखिन आब--अगिला सोम सबके हैत आब देखियौ ने नटवरेके कबुला केने रहियै पाठो सभ आ ब्राह्मणो कुमारि आ भगवानके पूजो आब जहिया भगवानके मर्जी हेताह तहिये नऽ लेथिन
गाड़ी छिय। उन्ैसारीख के पप्पो के गाड़ी छै। तऽ पप्पो चल एेथिन।
हँ। हेलो।
हँ कहलिएण रेव कऽ तऽ पपो कऽ पप्पोके गाड़ी छियै। तऽ फेर खुेते गेन पपो तऽ चलि जेथिन दिल्ली
हँ आब नहि भेलै आ साउने सबमे हेतै
आ महिना मे तऽ ठीक बुझाय छैय मोसरामनी
कथी--तीन तारीख के बैसक
गाम नहि जाय छियै तीन तिक जेथिन कि नहि।
तीन तारीखके प्चम छै।
आ तऽ जेथिन किी नहि भौजके पुजबै लए।
भौज भौजके पुजबै लए ने जेथिन।
हँ ये जेबै।
हँ।
ओ तऽ पुछतै नहिैरेमे नऽ लेकिन एतयसँ तऽ गौरसभ जेतै भाड़ दौड़ जेतै।
तऽ आमदनी के उम्मीद
तऽ भाड़ दौड़ नहि देतै।
आमानि के उमैनि कि नहि
की गोर गढ़े मे बड़ बड़ तऽ एकटा साड़ी एक पला नुआ देत आर की देत।
एक पालला साड़ी एक पालला नुआ
हँ उहाय
ठिके छै लिहेत। एक पला नुआ एक पला साड़ी। सूट सब नहि देताै। मैक्सी सब नहि देताै।
नहि नहि ओ सब नहि दय या बड़ कंजूस सब ये की कहब बिियह मे गछल। रह जे हमाँ कहलक रहए जे भायके बिियाह हेतौ नऽ तऽ दुनू बहिीनके एक एकटा जेवर देबौ। गेमे कनिआँ लए देलक चौदह लाख टाके जेवर आ हमरा बहिन लऽ किछ नहि जब कहलिए नऽ बाद में जे गछली रह तऽ दही न तऽ की कहे छै। एखन एक साल मोदी मना केलकौ हँ सोना चाँदी
हँ तऽु ओकरो सभके बहना लागि गेलै।
हँ सस्ता हेतौ ने सोना तब देबौ।
ऽ एक साल के बाद दे दी है। लेकिन दए द है। बाबू हमस गरीब दुखिया छै।
हँ ओहो दिना की कहै चल पायल बना दै छियौ। दुनू बहिनके कहलियै नहि जाइ छियै। हम पायल चाँदी ताँदी नहि लै छी।
हमसभ बुझियौ नऽ अपना गरीबो भएके। औठी देलियै भोजके। आ ओकरासभके लागलै जेना बहिीनकेँ दै लऽ नहि रहय किछो।
हँ
बड़ कंजर सब छै।
पैसा कौड़ीके दिक्कत भए जाइ छै। बिआह शादीमे ढेर लागि जाइ छै।
हँ से तऽ घरे से ने कोनो तिलक लेलकै रहे घरे स ने केलकै हँ बीस बाइस लाख टका खर्चा कए देलकै।
बियाहो कोनो रोज रोज होइ छै
ना जेसो
आँ हेलो।
हेलो।
एकटा भाइमे पू पूरा लेलक हन
हँ
दुनू के
एअ हँ बड़का नहिए करथिन
हू
ठीके छै बढ़िआँ छै नइ करतै तऽ लेकिन कए लेना चाही देखथुन एखन एखन ठीक ठाक छै
बिहा कए कऽ के खुशी छै हू
से तऽ नहिए छै खुशी लेकिन तीन दूटा रोटी के खातिर दूटा पेट के खातिर चलऽ एखन बाप माय छै देऽ देते केऽ देते सब जिंदगी भावो नय नऽ करतै
हू कहै छै जा बाप माय छै नऽ ता हमर चलैत छै आ तकर बाद हम आश्रम मऽ अपन चैल जेबै कोनो आश्रम बुक केऽ लेबै आश्रममे चैल जेबै
अच्छाश्रम आश्र
हू
सन्यासी
आ अखन कमबै छै ढिरी नऽ कमबै छै अखन ढेरी लोकसभामे छै ट्रानंसलेटरके पोस्टपर तऽ अहाँके आठ हजार टाका रोज ओ कमबै छै तऽ कहलियै रे की करबी टाका जमा कए क तऽ कहै छै टाका जमा करबै तब नऽ बुढ़ारीमे जकरा टाका देबै ओ हमरा सेवा करतै
हँ से तऽ अपन बाप माय तऽ बलाय लागै छै साउस ससुर बलाय लागै छै तऽ भैंसु कतयसँ होयतै
नय हमरा कहै कि तऽ ओ अपन किट्टूके गोद द दे कहलियै रे नुनु हमरा एकटा बेटी याऽ आ ओकर बाप दादा मरियए जेतै एकरा जे हम दए देबौ तऽ हँ
गेलै हेलो
हँ एऽ हँ
हँ
हेलो
किट्टूके देलखिन पोसपूत
नइ कहै रहै हमरा दए दे हम एकर बियाह शादी करबौ
हँ हँ तऽ दए देथुन नऽ तऽ आमदनी तऽ कुछो भए जेतैन
ए एकर बाप दादा एकरा जाय देते कहलियै जे छ आठमा नवमा दसमा सोनमवरसे में राइख के पढ़ा देबै तऽ से तऽ ई सब मानिते नय छै
नहि तऽ कहियेथ ने एकरे नाम पर जमा केलाय जाइत
नहि से नहि देतै आ चारो भगिना भगिनीके कहे रहै जे छः छः महिना छः महिना रजनी लंग रहबै छः महिना शाम लग छः महिना नटवर लग छः महीना किटुलंग आ सबके देबै ढेरी ढेरी पैसा तऽ सभ हमर करबे करतै तऽ अहिना कए कऽ हमर जिन्दगी गुजर चैल जेतै
हँ जा तक एकर सबके बियाह हेतै ता तक तऽ आओर बूढ़ भए जेतै
हँ हँ तऽ बुढ़ारिए मऽ नऽ चाही अखन तऽ अपन हाथ पैर छै
हँ
एकटा देखियौ ओकरा भैर मोहल्ला में सब मतलब मोहल्ला की पूरा गाम में कहियो सब तत्ते माने छै जे जकरा एहिठाम नीक निकुत बनत कि माछ माौस बनत तऽ सब ओकरा नौत दै छै
सोचै छै ने बेचारा कऽ कियो नहि छै
नहि दस लौकिक छै नहि दस लोकिक छै ककरो सेवा कियो मरल हरल बिमार जे यए सबके ई करै छै सबके लाए जेतै अथी की कहै छै अथी ब्लड डोनेशन बला रक्तदान वाला शिविर छै एककर सब कऽ पिरचुन फुरचुन‌ ककरो खून कऽ कमी हाएत जरूरी हाएत तऽ भानु बाबू के फोन करे छै
तऽ ई सबके जरूरी पूरा करै छै पटनामे कियो बिमार रहत फोन करत यौ भानू फलना ग्रुपके अ खून चाही तऽ भानू बाबू आदमी भेजै छै ओयठा खून दैले
औ दिल्लियो भेज देतऽ दिल्लियो भेज देतऽ
ह जरूरी पड़त तऽ फोन कहबै तऽ ओ सगरे ई उपलब्ध करा देत सगरे एकरा क्लब अथि बला सऽ
हमरा खून कऽ जरूर कहबै मानू भैया हो हमरा खून दाए द
हऽ तऽ सगरे एकर जान पहचान छै ने ब्लड डो डोनेशन बला मऽ सगरे के जान पहचान छै
तऽ कतहु कहबै तऽ ई उपलब्ध कराए देत हमरे आगू मे छै एकटा ओ गंगिया सब तीन बहिन छै तऽ ओकर छोटकी बहिन मझली बहिन बीमार पड़ले रहै पटना मऽ रहै भर्ती एना तऽ ओकरा खूनके जरूरी पड़लै रहए तऽ भानु कऽ फोन केलकै तऽ भानु एतयसँ दू आदमीके भेजलकै पटना दुनू जा कऽ एखक यूनिट खुन देलकै तऽ देखियौ जे खून मतलब उ जे लेलकै खून तऽ ओकरा गारजन कऽ कमसँ कम होना चाही नहि जे कम से कम दुनू लड़का जे आएल ये दुनू के खुवाये पियाए दी की भारे रस्ता पेरा के दाए दि खून तऽ फ्री मे देलकै
उएह इएह बात तऽ बड़का कमी भाए जाय छै इएह बात तऽ बड़का कमी नहि हुनका नहि हुनका से तऽ सोचना चाही ने कनिटा जूसे पि खिला दै छियै खिला पिलाए दै छियै तखन नऽ फेर अथी मतलब ढार होइके क्षमता हतै ओकरा कुछ पैसे दऽ नहि हम कुछो नहि देय सकै छी अहाँ लंग कि किराय याह सब तऽ लोक मत ओएहना
तऽ नहि किछो खुएलकै
ओहिना फ्री मे तऽ तैयो चलू की करतै भानु अपन खर्चा